हेलो हँ कहियौ भैया अपना बारे म हाल समाचार की य कहियो हू ठीक छियै अहु कहिये नीक चलैया लेकिन हम बढ़ियां से अध्यन नहि करै छी जानै छियै बहुत आ ओ आ परिस्थितिमे फसल छियै हम जानै छियै
इंटर के बाद हम बी सी ए लेल छी विश
कतयसँ लेने छिय मधेपुरे यूनिवर्सि
नहि नहि सहरसा मधेपुरा बी एन एम यु हँ हँ भए गैल एस एन एस सब नहि सिखयले छी
ओ
करै छी ऑनलाइन क्लास कनि दिन पहिले पहिले चलैत रहय लेकिन एखनी नै चलैया अखनी ऑफलाइन क्लास शुरू भऽ गेल यै एक तारीखसे
अखरी परीक्षा शुरू परीक्षा एखनी कुछो पता नहि यै परीक्षाक ओ बारे मे अखनी कुछो हमरा नहि अ तीन साल के यऽ ओहिमे चारि चारि सेमेस्टर तऽ भऽ गेल यै हमर
चारि गो समय मतलब चाइर गो सत्र भऽ गेल यए अहाँके नहि तऽ और कए गो बचल यए
हमर अहाँ हमर अखनी दो सेमेस्टर बस बचल यए
मतलब एक वर्ष मे अहाँके कैगो होइए दू गो होइय
हँ एक एक साथमे दूगो होइए बी कॉम नहि करै छियै यौ बी सी ए करबै छियौ कहि रहल छी बीसीए के बाद हमर कुछ खास नहि य लेकिन हम करब एमसीए
हाथ नै ये तऽ सोचबै न यौ देखियौ अहुँ आबै छि यै नहि अहाँ त आबै छियै जनरल कास्टमे नहि आबै छियै तैयो लेकिन सोचियौ पढ़ियौ लिखियौ घरसं अहाँके बहुत उम्मीद जुड़ल यए
तहन लेकिन हमहुँ तऽ जेनरले कास्टमे आबै छी यौ
की कहलियै फेर से कहबै जनरलेमे आबै छियै त आओर ने अहाँके मुश्किल भैत
लेकिन हमर हँ
समय माहौल ई जे छै न सामान्य वर्ग के छात्र
हँ हँ नै यौ देखियौ हमर उ कहबाक नहि य हमर मतलब हमर जातिवाद नहि कर हँ
एखन अहाँ छियै विद्यार्थी विद्यार्थी छियै तऽ अपन विद्यार्थी जीवन के पूरा खुला भए क जियु पढ़ियौ लिखियौ मौज मस्ती के साथे धार्मिको होइ के छै आ छुछे जे धार् धार्मिके हेबै दिन म चौबीस घंटा मे सँ अहाँ बारह घंटा धार्मिके कार्यमे लगेबै त ई नीक
नहि यौ हम कहाँ धार्मिक आदमी छी यौ देखियौ नहि यौ एहन को
दुर्गा पूजा होय छै अहाँ क हरदम कीर्तनमे लागल देखै छी सावन आबै वाला छ त अहाँक हरदम भोलेबा मदिरमे लागल देखै छी तऽ पढ़े छियै क चल' ह बौआ पढ़ि लै छियै कि घरवला के पढ़बै छियै
कनिक कनिक समय निकालि निकालि कऽ हम पढ़ि लै छी
अहाँ सब त छोट भेलियै बाबू हम अहाँ त कनिटा पैघ भेलहु तऽ अपन बतबै छी हमरा सबके
अहाँ अहाँके अहाँके अहाँके अधिकार ये यौ
अधिकार यौ त हम मानबो करियौ ओ बातके एक कानस सु सुनै छियै दोसर से जे निकालि दै छियै बौआ तऽ ई नीक बात नहि य
के अहाँके पालनके अनुसरण करब हम नहि यौ पक जरूर करब हम जरूर
अहाँजे जे फलना बाबू यै पड़ पड़ पड़ोसी सतियम हुनकर की हाल समाचार अछि
हाल समचार ठीके एछ हँ देखियौ हुंनका से खूब बातचीत होइया हम
अच्छा कहियो तऽ क्रिकेटो मैच छै इंग्लैंड सब आ इंडिया के तू की हेते आजुका आजुका मैच के कहियो किछो
हँ ओ सन्दर्भ तऽ किछ नहि पता यै
किछ नहि पता यै अहाँ तऽ वैभवके एते बड़का फैन छियै अहाँ कहै छियै किछ
हुनका हुनका टीममे एहि बेर मौका नहि मिलल यऽ डेब्यूके मौका नहि मिलल यऽ
की लागैया आइ मिलत
नहि मिलत कियाकी जानै छियै एगो बात कियाकि सबटा सीनियर प्लेयर जेस्ट प्लेयर छै ने टीम इंडिया नही हुनका सबके बैठा देत कहियो अँही
ई बात तऽ अहूँ कहै छियै तऽ मान के चलू अहाँ जे वैभव के एते बड़का फैन छियै तऽ केना की अहाँके हिसाब से हेबाक चाही कनिटा अपनो राय दिय
हमरा हमरो इएह राय छै हुनका बारेमे जे मतलब हुनका एक मौका मिलबाक चाही लेकिन अभी तऽ हँ अभी तऽ बैभव मतलब संजू सैमसन जी छथिन और की कहै छै और और के छथिन संजू सैमसन आओर अभिषेक शर्मा छथिन और देखियौ अपनाआरके ओपनर जोड़ी तऽ छै छथिन तऽ ओ केना वैभव सुरवंशी के मौका मिल जेतै
कहि नै दियौ इंग्लैंड उहै आहाँके की लागैया एको गो मे मौका नहि मिलतै बैभब बाबु के
मैचमे हुनका मौका मिल जैत
देखियौ अहाँ कहै छियै ने तऽ लागै छै अहाँ कहै छियै तऽ सते बात कहबै तै द्वारे कनिका बेसी भरोसा बैढ़
कन
बारहो मिनट पर बारह मिनट
कि लागैयै आइ जीतत इंग्लैंड आइ आइ जीत जैत आइ पक्का अहाँके हम नहि नहि आइ अहाँके हम बादा करै पूर्णरूप रूपेण वादा करै छी अहाँके जे आइ पक्का जीत जायत
देखियौ कार्तिक बाबू वादा करै थोड़े हेतै अहाँ थोड़े जाके खेल बै यौ वादा थोड़े करल करबै ई कहियौकी विशास अछि कि आब इंडिया जीत जायत
विश्वास तऽ करै छी ने यौ लेकिन आइ धण दू मैचसँ हुनका हाइर रहल यऽ टीम इंडिया लेकिन आइ जीत जैत पक्का इएह दुआरे दावाके साथ हम कहि रहल छी एहन नहि नहि हुनकर कृपा सब सब सबके पास य अछि नहि न नहि ना कहियो की कहि रहल छियैखनी
हम तऽ कहाँ किछो कय रहल छी बाबू अभिये कनी दिन पहिले एलु हे मे सब सबके परीक्षा देबा क फेर जे आब इएह आठ द आठ दस दिनके भीतर
ओ मेरठ से परीक्षा द क आयल छी अहाँ कहिया आयल छि कहिया आयल रहियै ओ उनतीस तारीखके फेर कहिया जेबै
फेर देखियौ ने अभी तऽ दिन नहि निकलल ये परीक्षा के लेकिन आठ तारीख के नाम सुनै छी तऽ आठ तारीख के अग र हमर परीक्षा हयत तऽ छए के आसपास मे निकल पड़त
ओ कऽ के निकल पड़त अहाँके ह्म तऽ फेर कते दिन ओत रु रुकबा के छै अहाँके
डेढ़ दू दिन रुकब
ओ उनक उनकर बाद ओ ओकर बाद की प्लान य
परीक्षा तऽ दा दा को फेर त वापस घुरे केया
ओ घ घुघुमबै ओरनहि
उहँ बर रौद रह बाबु की कहू बड़ा दिक्कत रूम से बाहर निकलैके ना नहि करे या एते रौद यऽ उम्हर देखलुया
हँ हँ कनि कनिटा अहँ मेरठ के बारे मे से कनि मेरठ मे मेरठ के बारेमे से कहियौ तऽ कुछ
मेरठ ठीके ठाक शहर अइछ पूरा नहि घुमलु कहलु तऽ रूमे पर रहैत रहु परीक्षा देय के आबत रहु आ फेर डायरेक्टे रूम मे घुसि जाइत रहु बहुत गर्मी रहय बाब उमर कपार सब धीप लागैत रहै तुरन्त
कते त रहत ओऽ ओे नहि छ कहियौ तऽ तापमान कते रह
उन चाली चाली तऽ नीचलै रहत
बात हँ की की कहियौ र
उम्हर जे छै न जेना अपना सबके साँझ के इम्हर साढ़े छओ बजे सात बजे अन्हेरा भए जाइय ओन्हर
हँ
तऽ उम्हर आठ बजे राइत क जा कऽ होइत रहे पूरे अन्हार पूरे सा सात सवा सात बजे साढ़े सात बजे तक आकाश मे लाली रहिते रहे
ईसब केना केना भऽ रहल छै
इएह तऽ कहै छै जलवायु परिवर्तनके कारण हो
हँ ई ओ बहुत बहुत हँ की की देखलियै हँ हँ ओ तऽ के छिय अहाँ हिनका बारेमे मतलब ओतअ कुछ
ये बाबु
ओ कुछ ओत पर आहाँ और कुछ कहियौ अपना बारेमे की चैल रहल यऽ दस और कहियौ हँ दू मिन दू दू मिनट ब बाकी यए अहाँके पास हमरो पास अहूं को पास बाकी य
करैत रहियै र
हम की करबै यौ हँ मत मतलब हमरा की करबै जे सब करै छथिन हमरा बेसिये नहियौ नहि अइबेर
अहाँके उपराग आयल रहै ई बात झूठ बात अहाँ एखन बाइज रहल छीयै
कियो भाय साहब ई कब कुकुम डुबकी मारैत रहे कहियो अही घाट बनबै के नाम पर घर से निकलैत रहियै भोरे आ साँझ के डोबकी मारैत आबैत रहियै
ओ डुमकी मारैत अहाँ देख
बा इ देखियौ ई गाछ बला
मतलब पाकलो लताम य कचको य पाकल मऽ तऽ शायद पिल्लू तिल्लू भए जैत हैत
अखनी अहाँ एगो बात जानै छियै यौ यह मतलब अखनी लताम के स लताम के समय चल चैल रहल ये ह अभी तक यऽ अभी अभी तक हे हमरा इनका मतलब बारेमे कुछ पता नहि यऽ हू हँ आ हँ उएह होत साइद उएह हए हँ हँ हँ उएह अँ ठीक पकड़लियै यए